हँ की हाल
ठीक अइ सबटा
ठीक छै
ठीक छै सबटा
धिया पुता सब ठीक अइ
सब ठीक ठाक अछि परिवारमे अहाँके सभ ठीक अइ
हूंम्म ठीक अइ गाम गमाते तऽ उएह हमर माँ छथिन कनि बूढ़ छथिन
गाममे गामेमे रहै छथिन ने अहाँके माँ तऽ गामेमे छथि गामे मे रहै छथि आओर केसभ अछि परिवारमे